हेलो
की नाम भेला अहाँके अहाँ अपने कहाँसँ बोल रहल छी
हम तऽ बिहार से बोल रहल छी हमर नाम प्रीति यै
ओ अहाँ से राते भात भेल
हँ हँ हमरे से तऽ बात भेल रहय अहांके रातिमे
तै मे तऽ एगो आर नंबर देख लियै तहन तऽ हम सब आदमीके ग्रुपमे नम्बर खोजि खोजि के फोन कएल रहल कर न हं हँ हँ हम अपन टैक्स पूरा कर रहल छी हमरा आ गेल छलै ने
अच्छा हँ आओर भऽ गेलै एखनके नाश्ता पानि बनि गेल
अहाँके टास्क नहि आयल छलै
कहाँ हमरा काज पूरा भेलैए कहाँ नहि पता
तऽ ई नंबर पर तऽ पेमेंट आयल रहए कितना ने कितना रूप
हँ हिनका बला पड़ आएल छै ब किछ रुपै शायद बत्तीस की पैंतीस आयल छै हमरा तऽ सेहो नहि आयल टास्क नहि आयल छलै हय टास्क नहि आयल छलै कहै छथिन नइ नहि आयल छलै
तऽ बिना टास्केके पैसा आ गेल छलै
हँ
ओ तब तऽ ठीक भए जे आदमी आदमीके टाकसो प
सभके सभके तऽ बहुत बहुत पैसा एयलै हिनका तऽ उएह तीस पैंतीस रुपैआ आयल छलै बस
हँ तऽ टास्क नहि ने भेल छलै अभी टास्क भएतै तब ने
आ हमरा तऽ सेहो ने हमरा एको रुपया नहि आयल छलै अखन तकला
ओ ऊ ऊ कम्पनीए वला देत वहाँ से
अच्छा
हँ तऽ ओकरा जैसे जैसे अपना हो रहलै हइ लागि रहलै ह वैसे जइसे सभ पैसा भेज रहलै ह धीरे धीरे किछु किुछु करिके
अच्छा आहा सब के आयलए की नहि पैसा
आ अभी तक हम एककाउंट नहि डालली हेँ आइ हमर टास्क पूरा भए जेतै ने तब एकाउंट डालब तब फिर देखब कि पैसा आबै छै
अच्छा एकाउंट नै डाललियै हूँ
की कर रहल छी देख खाना बना रहल छी
सुबह क त यैह रहै छै खाना बनाउ
ह ओ बात तब भइे छलै हमहुूँ तऽ खाने बनबै छलियै तऽ सोचलिय कि साढ़े आठे बजे तक रहै छलखिन हमर बौआे पापा तऽ सोचलियै कि बात कर करकेे कर करकेे टास्क पूरा कर लै छी केलियै नहि तऽ फिर चलि जेते तऽ फिर टाक्स नहि होतै रात कॉल नहि लगते फेर
ह अहाँके तऽ बहुते आदमी पुरि गेल ने
हँ आब हमरा सात गो आओरो करे
अच्छा तहन तऽ बहुत तहन तऽ बहुत कम ह
हँ
हाम सब त एको आदमी के एखन तक नै केलियैन हँ
ह टास्क मिलत तऽ अपने कर लेम अहूँ कर लेब हँ तऽ टास्क मिलत तऽ हमरा नम्बर पर फोन कर लेब एक दिन बीच कर दू बार दू बार भी बात कर सकलियै एक दिन बीच करके भी कॉल क सकल हमरा घर मे दूगो नं्बर छलै एगो नंबर छलै एगो आओर नम्बर छलै दुनू आद बस बात हौ जाइ
हम से तब ग्रुप मे मैसेज कर के पूछ ले छिय कि जिनका जिनका आदमी के बात करे के है ओ आदमी बात करलु हम फ्ररी हलखिन कोई आदमी जवाब ओ नहि देलखिन
अच्छा किनको किनको नहि बात करऽ के हेतैनि तऽ त नहि जबाब देब तऽ नीक करैत छै पूछि लेलाके बाद करै छै ककरो फोन पर बढ़िया रहै
हू हँ एना ई कोइ आदमीके मनमे अथी नहि रहतै कि बार बार कॉल कर दै आब बात करना है तऽ करिहए नहि बात
अहिं दत्तमाइन करियए हँ तऽ अहाँके खाना बनि गेल
बना रहल छी
अच्छा
दाल बन गेल चावल बन गेल चना के मसाला वाला घुघनी बनबै छलै ओ बन गेल आब थोड़ा सा भुजिया भुजब बच्चा सब के चलते आलू के बच्चास सबके आलुए के पसन्द पड़ छै
हँ बच्चा सबके तऽ आलू ज्याददा पसन्द परै छै
आ फिर हसबैंड के ले रोटी बनेबै लंच लेके जायके चलते
हँ हमूँ लंचे दुआरे बना रहल छी जल्दी नहि तऽ हम तऽ एखन सुति कऽ उठलियै चाय पीलहुँ हेँ आ भैया किचन में खाना ल- कनि लेटे सँ उठलहुँ भोरे सुबह हते जल्दी जल्दी राति के बहुत राति भ जाइ छै ने सुतऽ मे
हँ हँ ह तसै ने कनी त टॉक्स भी पुरा भ जतेय आर खाना भ भेत चलते हम मना रहल छी आर बात भी कर रहल छी
अच्छा
ह
अहाँ की हुँ आ रातिमे अहाँकेलियै ने तऽ ई छलखिन बगलेमे इ सुनबे केलखिन हन
ओ ऐसे क रहे है हमको नाम नहि दे नंबर याद न रहता कि आवाज सुनते हैं तऽ फिर याद आ जेतेै कि बात करले छियै हिनकास आ इतना दिन कॉल क करते हैं तऽ नबर यादे नहि रहता उ बोल रहेै मेरे हसबैंड अब मतलब वाइफ से बात किये हैं य हम भी जुड़े हए ह मेरी वाइफ भ जुड़े ह हम बोले ठीक है तो इस नम्बर से उठाइए अभी इस नम्बर से बात हो जाएगा
एं हें हें
हं आब ब
आओर सब ठीक के हइ
हुँ म
आओर सब इएह चलि रहल छै सुबह उठू तऽ खाना शाम उठू तऽ खाना खाना खाना सो जाइया आदमी खाना बनबैत बनबेैत
हँ सभ दिन तऽ एक्के काम छलै एक्को दिन आराम नहि मिलै छलै मतलब औरत रोज दिन सुबह खाना शाम खाना बर्तन वाला खाना बनाबै बर्तन बे से ल
छुटियो दिनमे संडे के सबके छुट्टी रहत लेकिन महिला के छुट्टी
महिलाके नहि छुट्टी रहै छै महिला सभ दिन गिनै ले
त कोनो पेमेंट नहि मिलैत छै कतबो काम कऽ लियौ कोनो पेमेंट नहि दू वक्त के खाना मिल जायत तऽ वायहा बहुत
आ नहि तारीफ मिल सकले ह एगो होइ छै ने कि कोई तारीफो कर दै छलखिन तऽ मन खुश हो जाइ छलै ओहो नहि मिलै छै
ओहो नहि मिलै छै दू वक्त के खाना मिल जायत ओहे बहुत से बात छै तैयो कहत जेंस सब जे घर रमे रहि कऽ करै की छी
करै की छी सही बात क रहलियै लेकिन औरत भी जानै छियै कि घर मे रहिके करे के केना पड़ै छलै छोट छोट बच्चा के सम्भालनाय साथ मे खाना बनाना घरके साफ सफाइके रखना कित्ता मुश्किल काम छै
मुश्किल काम छै गै सबसँ मुश्किल काम छै बच्चा सम्हालनाय
हं हम आर के तऽ किचेन मे बच्चा खाना बनबै छलियै आ बौआ नीचे से पकड़ के खाबै छै मम्मी मम्मी मम्मी रोऐत रहै छलै
हमरो सयह अय की कहू दुनूके पकड़यवला केओ नहि रहैए अपने पकड़बो करू अपने कामो करू
आ कभी कभी तऽ ऐसन हो जाइ छै कि किचन के स्लैप पर हमरा बौआ के बैठाबे के पड़े छलै तब रोटी बनै छलै की करी आगे आगे बच बच्चाके रखले छलियै आ तब काहेकि हम ससुरालमे हम यहाँ डेरा पर रहै छलिै पटना रहैत तऽ हियाँ कोइ आदमी नहि ने हथि रखे वाला धरे वाला
हूं
ताक ल सम्भालै छी
अच्छा पहिले पटना रहै छलियै आब गाँवमे रहैत छियै
पहिली गाँवमे रहैत रहली अभी पटनामे रहि रहल छी हमर हसबैंड पटने में काम करै छलखिन टाइल्स वालला मे तऽ हुनके साथे बहिएँ रहै छलियै जाइ छलै गाँव भी जाइ छलियै
अच्छा अहाँके ससुराल भेल समस्तीपुर आ माइके
मायके मुजफ्फरपुर
हँ त बड़ा दूर मे है
हँ दूर छी ई जिला से ओ जिला मे गेल छी प मुजफ्फरपुर जिला से समस्तीपुर जिलामे
समस्तीपुर के हमर चाची छथिन ओतऽ लखनपट्टी जाने हेबै ने तऽ के लखनपट समस्तप ह लखनपट्टी के हमर चाची छथिन हमरा गाँवमें बहुते आदमी छै उम्हर के समस्तीपुर के
हँ हँ होय छै बेटा आब हमर उठ गेल छै दाल छौकलिय ने मिरचाई जरले काफी लगेगा
अच्छा बच्चा सबके तऽ छैे जखने मम्मी उठि जायत कि बस बच्चा सब उठ कऽै
अब गोदी लो आ च लो खाना कैसे बनाएंगे इसको एक रकै छलै क भेलल आंय आब आब
खुल जाएत
लड़की तऽ इसकुल जाइ छथि न।
छुटी
हँ एखन तऽ छुट टी छै
हँ उ बाइस तारिख तक छुट्टी छलै आ ओकरा बाद फेर चालू हेतै क्लास
बहुत गर्मी है हँ हमर बौआ सबकें आठ तारिख से चालू भऽ जेतै।
हँ लेट बंद भेल छलै हवे
हँ
लेट कऽ बन्द भेल।
नहि एतऽ हँ एतऽ तऽ भऽ गेल छलै दस अप्रील सँ छुट्टी भऽ गेल छलै।
हँ हँ
पेपर खत्म छुट्टी तहि दुआरे अब आठ तारीख से चालू भऽ जे तऽ पुरे दू महिना के छुट्टी छेलै।
अ नहि हमरा आरके बेटी सबके एक महीना के छुट्टघ छलै बाइस छब्बीस मइ के बन्द केलकै आ फेर बाइस मइ के खोल देतै
अच्छा एतऽ पूरे दू महीना के छलैया य तीन के बन्द केलकै दस जून तक खुलि जेतै हँ हो गया
ठीक छलै। तऽ दस मिनट पूरि गेल छलै रखै छलै।
लिय मोबाइल लि ई तिरासी नम्बरसँ ककर वीडियो कॉल एलैये यौ तिरासी।